हलो जी नमस्कार हँ सब ठीक छै
बिलकुल त आइ हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय महासागर रहस्य पर चर्चा करय चाहै छी कहलीयौ हम महासागरक रहस्य स पर एक डक्यूमेंट्री देखलियौ आब बहुत आ्चकित भए गेलौ ह
महासागर पृथ्वीक सभसँ रहस्यमय स्थान सभमे सँ एक मानल जाइत अछि
ह सच कहू तो पृथ्वी के अधिकांश भाग जल से ढकल अछि
हँ लगभग सेवेन्टी वन प्रतिशत पृथ्वीक सतह महासागर सब अज चन्दित अछि
हमरा लगेत अछि जे मानव अंतरिक्ष तुलना मे महासागर के
बिलकुल वैज्ञानिक सभक अन अनुसार समुद्रक बहुत पैघ भाग एखनोहु पूर्ण रूपसँ खोजल नहि गेल अछि
सगर गहराई मे एहन जीव भेटैत छथि जे सूर्य्यक प्रकाश कखनो नहि देखैत इ छथि
हँ कतेको जीवन एहन वाता वातावरण मे जीवित छथि जत अत्यधिक द बाब अपूर्ण अन्धकार रहैत छथि
सच कहू तो समुद्री जीव सबक विवेक त बहुत अद्भुत अछि
सूचमत अ सूक्ष्मत जीवी से लड़कर विशाल वेल धरि हजारो प्रकार जीव महासागरमे रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे महासागरक पृथ्वीक जलवायु नियंत्रित करबामे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि छी
हँ महासागर उषमा संग संग्रह करैत अछि आ वैश्विक तापमान मान सन्तुलित रखबाकमे सहायता करैत अछि
कलयुग देखलियौ जे समुद्रक गहराई में कतेको ज्वालामुखी सेहोव मौजूद छै
बिल्कुल समुद्र तल पर पर्वत घाटी आ ज्वालामुखी सभक विशाल संरचना भट पटैत अछि
हँ सच कहू तऽ महासागरक तली एकटा अलग दुनिया जेका लगैत अछि
हँ वैज्ञानिक सब लगातार पणडुबी आ आधुनिक तकनीकी माध्यम से से एकर अध्ययन करि रहल छथि
मानव अर्थव्यवस्था लेल सेहो बहुत महत्वपूर्ण रह छै
बिलकुल व्यापार मत्स्य उद्योग आ ऊर्जा उत्पादन मे महासागर मौत पूर्ण योगदान अछि
कलियम पलियो जे समुद्री प्रदूषण एक गंभीर समस्य बनी रहल
हँ प्लासस्टिक कचराा आ रासायनिक प्रदूषण समुद्र जीव सब लेल खतरा बनि रहल अछि
सच कहू त महासागरक सुरक्षा मानव सभ्यतााक भविष्य लल आवश्यक अछि
बिलकुल स्वस्थ महासागर बिना पृथ्वी पर जीवनक संन्तुलन प्रभावित कतैक अछि
हमरा विश्वास छै भविष्य मे समुद्रक बहुत रास रहस्य उजागर होए ह
हँ वैज्ञानिक अनु अनुसंधान माध्यम से महासागर अनदेखल दुनिया धीरे धीरे सामने आबि रहल अछि
सही कहलियै महासगर पृथ्वी सबस विशाल गहन रहस्यमय आ जीवनक क्षेत्र अछि जाहिमे अनगिनत जीव प्राकृतिक संसाधन वैज्ञानिक रहस्य आ भविष्यक खोजक असीम सम्भावना सभ छिपल छथि आ एहि कारण एकर अध्ययन मानव सभ्यता लेल अत्यत महत्वपूर्ण अछि
कहाललहि हँ हम समुद्रक सभसँ गहरे स्थानक बारे में पढ़ि रहल छलहुँ
बिलकुल पृथ्वीक सबसे क सबस गहर स्थान पसान महासागरमे स्थित मरियाणा ट्रेन या अछि या मयादा मग्रथ मानल जाय त
सच कहू तू ओकर गहराइ सुनिके बहुत आश्चर्य होइत अछि
हँ एकर गहराई लगभग ग्यारह किलोमीटर धरि मानल जायत
हमरा लागैत अछि जे एतेक गहराइमे मनुष्य लेल जीवित रहनाइ असम्भव होयत
बिल्कुल ओतहि पादिक दबाव एतेक होय अधिक होयत अछै जे सामान्य वस्तु तुरन्त नष्ट भइ जाइ
कहली हम पढ़लु जे किछु विशेष पंडुबी मात्र ओ गहराई ध पहुँची सकैत अछि
ह हँ वैज्ञानिक सब विशेष तकनीकल सहायता से समुद्रिक गहराइ के अध्यन करै छथिन
सच कहु तो समुद्रक गहराई से भटनिहार जीव सब बहुत विचित्र चित्र होइत अछि
बिलकुल कतेको जीव स्वयं प्रकाश उत्पन्न करैत छथि जाहिके बायोलिमिनेट सेन्स कहल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे समुद्र भीतर एकटा अलग दुनिआँ बसैत अछि
हँ जतय एहन जीव रहै रहै छथिन जाहि सबक बारेमे अधिकांश लोकोग नहि जानै छथिन
कहलियी हम देखलहुँ जे कतेको जहाज समुद्रमे गायब गेल आर ओकर रहस्य एखनो नहि सुूजल अछि
बिलकुल समुद्रक विशालता कारण बहुत रास रहस्य एक द ओ अंचुलज छति
सच कहू तऽ बरमुण्डा ट्राइ्ंगल एक के कहानी सेहो बहुत प्रसिद्ध अछी
हँ यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत रास घटना वा कहल जा चुकल अछि मुदा लोक सब एकरे उत्सुक छथी
हमरा हमरा लगैत अछि जे समुद्रक भीतर कतेको प्राचीन अवशेष सेहो छिपल होयत
बिलकुल डुबल जहाज प्राचीन नगर आ ऐतिहासिक वस्तु सब समुद्रक भीतर भ भेटल छी
कलिय हम पढ़लहुँ जे महासागर पृथ्वी ऑक्सीजन उत्पादन मे सेहो योगदान दैत अछि
हँ समुद्री सूक्ष्म जीव आ सेव पृथ्वी बहुत रास ऑक्सीजन उत्पन्न करै
सच कहू त समुद्र बिना पृथ्वी पर जीवन सम्भव नहि होयत
बिल्कुल जलवायु भोजन ऑक्सीजन आ व्यापार सब मे महासागरक महत्वपूर्ण भूमिका अछि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्य मे समुद्रक भीतर सब बहुत रास न हँ खोज होत
हँ प्रत्येक नव अभियान समुद्र किछु नव रहस्य सामने आना छै
सही कहली महासागर केवल जलक विशाल भं्डार नहि बल्कि पृथ्वी इतिहास अनदेखल जीव जन्तु वैज्ञानिक रहस्यसँ प्राकृतिक संसाधन डुबल से बेहतर आ अनगिनत खोजक एहन विशाल संचार अछि जहिके मानव एखनहु पूर्ण रूपसँ बुझि नहि सकल अछि
कली हम सोचे छलहुँ जे समुद्रक केवल एक छोट भागक विस्तृत अध्ययन भ कल अछी
बिलकुल वैज्ञानिक सबक अनुसार महासागर बहुत पैघ भाग एखनो मान लेल अज्ञात अछि
सच कहू तऽ ई जानि क आश्चर्य होय अछि जे चन्द्रमा के स्ताह के बारेमे कतेको जानकारी उपलब्ध अछि मुदा समुद्र गहराई एकखलो रहस्य बनेल छै
समुद्रक अत्यधिक दबाव अन्धकार आ विशालता शोध कार्य के कठिन बना दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे समुद्री जीव विज्ञान भविष्य्यक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनत
बिलकुल कतेको समुद्र जीवमे एहन गुण भेटल अछि जाहि सँ नाव दावा विकसित एकल जा सकैत अछि
कलियम पलूजी परवाल भित्त अर्थात कोरल दीप समुद्रक वर्षावन कहल जाइत अछि
हँ क्यूंकि ओ हजार हजारो प्रकारक समुद्री जीव सबक आश्च्य कार्य स्थल होइत अछि अछि
सच कहू तो प्रबाल भित्तिक रंगीन दुनिया बहुत सुन्दर होइी
बिल्कुल मुदा जलवायु परिवर्तनक कारण ई परिस्थितिकी तन्त्र खतरा मे अछि
हमरा लगत अछि समुद्र मानव सभ्यता के विकास मे सेहो महत्वपूर्ण भूमिका कन भन
काल से व्यापार यात्रा आ सांस्कृतिक आदान प्रदान समुद्री मार्ग से होइत रहल अछि
कहलियै हम देखलियै जे बहुत रास महान सभ्यता समुद्रक किनार विकसित भेल छल
बिल्कुल समुद्र भोजन व्यापार आ संसाधन उपलब्ध करबैत छल
सच कहू त समुद्रक भीतर ऊर्जा संसाधन सेहो मौजूद छै
हँ तेल प्राकृतिक गैस या अन्य खनिज पदार्थ समुद्रक तलीसँ भटैत छथि
हमरा लगैत अछि जे भविष्यमे समुद्री ऊर्जा उत्पादन बढ़त
बिल्कुल ज्वार भट्टा आ समुद्र लहर से ऊर्जा प्राप्त करबाक तकनीकी विकसित रहल अछि ठीक
कलीय पहिलिय जे समुद्रक पृथ्ववीक तापमान नियंत्रण करब मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाव
हँ महासागर उस उषमा सङ्ग्रह करैत अछि आ वैश्विक जलवायु सन्तुलित रखैत अछि
सच कहू तऽ समुद्रिक पृथ्वीक जीवन प्रणालीे आधार जे
बिलकुल समुद्र बिना मौसम मौसम जलचक्र आ जैव विविधता प्रभावित जायत
इ जे समुद्रक रहस्य सबक खोज मानव जीवन के आओर समृद्ध करत
हँ प्रत्यक समुद्री अभियान नव जानकारी अ नव आश्चर्य आवेत अछि
हू बिलकुल सही केलिय महासागरक पृथ्वी सब सँ विशाल गहर रहस्य आजीवन दायक प्रणाली अछि जाहिमे अनगीनत जीव प्राकृतिक संसाधन वैज्ञानिक खोज ऐतिहासिक रहस्य आ भविष्य्यक असीम सम्भावना सब छिपल जेत आ एहि कारण समुद्र मानव जिज्ञासाक सबसे महत्वपूर्ण विषय शब्द बस एक अछि
कहलिय हम समुद्रक विशाल अजीव सभक बारे मे पढ़ि रहल छलहुँ
बिलकुल महासागर मे एहन जीव सब रहै छथि जे आकार मे प्रिथ विविघ अधिकांश जीव सबस पैघ छथि
सच कहत ब्लू वेल आकार सुन बहुत आश्चर्य होइत अछि
हँ ब्लूवेल पृथ्वी पर एखन धरि ज्ञात सबस पैघ जीव मानल जाइत अछि
हमरा लागैत अछि जे एतेक पैघ जीव समुद्रक अतिरिक्त कत ओ जीवित नहि रहै सकैत
बिलकुल समुद्रक विशाल जलराशि ओकर शरीर बाहरके सहारा दैत अछि
कहलियए पढ़लहु जे समुद्रमे एहन जीव सेहो छथि जे अत्यंत छोट छथि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछी
हँ कुछ ब लेट समुद्री खाघ श्रृंखलाक आधार मानल जाइत छथि
सच कहू तो छोट जीवक योगदान बहुत पैघ होइत अछि
बिलकुल कतेको समुद्री जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्ल्टन पर निर्भर छथि
हमरा लगैत अछि जे समुद्रक भीतर संसार प्रणाली सेहो रोचक होइत
हँ वेेल आ डोल्फिन ध्वनि तरंग माध्यम से बहुत दूर तक संदेश भेजे छथि
बिलकुल डोल्फिन समस्या समाधान सिखबाक क्षमता आ सामाजिक व्यवहार लेल प्रसिद्ध अछि
ह सच कहू तऽ समुद्र जी सबक व्यवहार वैज्ञानिक सब लेल अध्ययन महत्वपूर्ण विषय अछी
हँ कतेको समुद्री जीवक आदत आ जीवन शैली एखनो पूर्ण रूप से नहि बुझल गेल अछि
हमरा लगैत अछि जे समुद्रक अन्धकारमय क्षेत्र सब सबस अधिक रहस्य होइ छथिन
बिल्कुल ओ क्षेत्रमे एहन जीव भेटैत अछि जे पृथ्वी पर अन्य नियन्त्रण नहि देखल जाइत अछि
हँ एहि गुणक उपयोग ओ शिकार पकड़बा रक्षा करबा आ सञ्चार लेल कर छति
सात कोश तऽ समुद्रक दुनियाके विज्ञान कते जते लगैत अछथिन
जतेक अधिक अध्ययन होइत अछि ओतेक अधिक नव रहस्य सामने आबैत अछि
हमरा विश्वास छी जे भविष्यमे समुद्र जीव सब सम्बन्धी बहुत रास महत्वपूर्ण खोज होयत
हां आधुनिक तकनीक विज्ञानिक सबके समुद्र गहराई धरी पहुँचाबेके अवसर दे रहल अछि
सही कहलियै महासागर केवल जलक भण्डार नहि बल्कि अन्य गिनत अशुद्ध जीव जन्तु जैव विविधता रहस्यमय परिस्थितिक तन्त्र वैज्ञानिक आश्चर्य आ जीवनक अनूट उदाहरण सब धरल एहन विशाल संसार अछि जाहि के मानव एखनो पूर्ण रूपसे खोजि नहि सकल अछि